हेलो
हेलो
नमस्कार
जी नमस्कार
तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय विश्वक विभिन्न सभ्यता के बारेमे बात करय चाहै छी कलियम विश्वक प्राचीन सभ्यता सभक बारे मे पढ़ि रहल छलहु आ बुझलियौ जे मानव इतिहासक विकास में सभ्यता सबक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहल अछि
बिलकुल विभिन्न सभ्यता सब मानव समाज के कृषि विज्ञान कला व्यापार शासन व्यवस्था आ संस्कृति ज जेका अनेक क्षेत्रमे महत्वपूर्ण योगदान देने अछि
सच कहू तो सबसँ प्राचीन सभ्यता सबमे से एक मेसोपोटामिय सभ्यता मानल जाइत अछि जाहिके सभ्यताक जन्मस्थल सेहो कहल जाइत अछि
हँ मेसोपोटामियस से बता टिग्रस आ यूफ्रेटस दिनक बीच विकसित भेल छल आ ओते प्रारम्भिक नगर लेखन प्रणाली आ कानून व्यवस्था विकसित भेल
हमरा लगैत छै जे विश्व सभ्यता सेहो बहुत प्रसिद्ध अछि
बिलकुल नील नदीक किनार विकसित भेल मिश्र सभ्यता अपन ग्रामीण मम्मी वस्तु कला आ उन्नत प्रशंसक प्रणाली लेल प्रसिद्ध छल
कलियम पलियज सिन्धु गाटी सभ्यता विश्वक सबस विकसित प्राचीन सभ्यता सबमे से एक मानल जाइत छै
हँ एहि सभ्यतामे योजना बन्द शहर जल निक निकासी व्यवस्था आ सङ्गठित व्य व्यापारिक प्रणाली विकसित छल
सच कहू त प्राचीन चीनी सभ्यता से मानव इतिहासमे विशेष स्थान रखैत अछि
बिलकुल बिलकुल चीनी सभ्यता कागज कपास बारूद आ मुद्रा जक महत्वपर्ण आविष्कार लेल प्रसिद्ध अछि
हमरा लगैत छै यूनानी सभ्यता दर्शन आ वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत योगदान देने छल
हँ यनानी बृन्दन सब गणित खगोल विज्ञान राजनीति आ दर्शन विकासमे अग्रण रहल हएँ
कल्हिए हम देखलौ जे रोमन सभ्यता विशाल साम्राज्य निर्माण लेल प्रसिद्ध छल
बिल्कुल रोमान सभ्यता कानून प्रशासन सड़क निर्माण आ सैन्य संगठन लेल विशेष रूपसँ प्रसिद्ध अछि
सच कहू तो प्रत्येक सभ्यता अपन समय मे मानव समाज के नाव दिशा देने छल
हँ सभ्यतासभक उपलब्धि सभपर आधारित आधुनिक दुनिआँ विकसित भेल अछि
हमरा लगैत छै जे सभ्यता सबक विकास नदी सबक किनार अधिक भेल
बिल्कुल नदीसभ कृषि जल व्यापार आ परिवहन सुविधा प्रदान करैत छल
कहलिये हम पहिले जे सभ्यतााक सबक बीच व्यापारिक सम्बन्ध सेहो रहैत छल
हँ व्यापारक माध्यमसँ वस्तु विचार तकनीक आ संस्कृत एक क्षेत्रसँ दोसर क्षेत्र तक पहुँचैत छल
सच कहू तो सभ्यता सबक अध्ययन से मानव इतिहास के गहराइसँ बूझल जा सकैत अछि
बिलकुल एहिसँ हमरा पता चलैत अछि जे मानव समाज केना धीरे धीरे विकसित भेल
ह बिलकुल बिलकुल हमरा विश्वास छी जे प्राचीन सभ्यता सभा क योगदान आइयो हमरा जीवन मे देखल जा सकैत अछि
हँ आधुनिक विज्ञान शासन व्यवस्था शिक्षा आ सांस्कृतिक पर प्राचीन सभ्यतासभक प्रभाव स्पष्ट रूपसँ देखल जा सकैत अछि
सह केलियए विश्वक विभिन्न सभ्यता सब मानव बुद्धि परिश्रम सगठन नवचार सांस्कृतिक विकास वैज्ञानिक सोच आ सामाजिक प्रगतिक एहन महान उदाहरण छथि जाहि से आधुनिक मानव सभ्यता के मजबूत तैयार भेलल आ जहीं से हम आइयो प्रेरणा प्राप्त करैत छी
काली हम सोचैत छलु जे प्राचीन सभ्यतासभ केवल शहर निर्माण तक सीमित नहि छल बल्कि ओ मानव समाज सोच आ जीवनशैलीके सेहो प्रभावित करैत छथि
बिल्कुल प्रत्येक सभ्यता अपन संस्कृति भाषा धर्म कला आ सामाजिक व्यवस्था विकसित कने छल
सच कहूँ तो मेसोपोटामिया सभ्यतामे लेखन प्रणालीक वि विकास मानव इतिहासक एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानल जाइत अछि
हँ लेखन प्रणाली कारण ज्ञान कानून आ इतिहासके सुरक्षित रखना ह सम्भव भेल
हमरा लगैत अछि जे मिश्र सभ्यता वस्तुकला क्षेत्रमे बहुत उत्पन्न छल
बिलकुल पिरामिड आ विशाल मन्दिर सभ हुनकर अद्भुत निर्माण कौशलक प्रमाण छथि
ई कले हम पढ़लहु जे सिन्धु घाटी सभ्यता बहुत स्वच्छ आ सुव्यवस्था शहर लेल प्रसिद्ध छल
हँ ओतऽ सड़क नाली ज जल निकासी व्यवस्था बहुत विकसित रूपसँ मजबूत छल
सच कहू तो प्राचीन चिन्ह सँ सभयता अनुशासन आप प्रशासन लेल प्रसिद्ध मानल जाइत अछि
बिल्कुल चीन मे मजबूत शासन व्यवस्था तकनीकी नवाचारक सभक विकास भेल
हमरा लागैत अछि जे यूनानी सभ्यता मानव विचारधारा पर गहरा प्रभाव छोड़ने अछि
हँ लोकतंत्र दर्शन गणित आ विज्ञानक क्षेत्रमे यूनानक योगदान आज महत्वपूर्ण अछि छै
काल्हि हम देखलु जे रोमन सभ्यता विशाल सड़क नेटवर्क बनौन छल
बिलकुल रोमन सड़क सब व्यापार सेना आ संचार व्यवस्था के मजबूत बनाबे छल
सच कह तो सभ्यता सबक विकास मानव सहयोग परिणाम छल
हँ लोक सब मिलके कृषि व्यापार सुरक्षा आ सामाजिक व्यवस्था विकसित करने छल
हमरा लगैत अछि जे सभ्यतास सभक पतन से सेहो बहुत किछु सिखबा लेल भेटैत अछि
बिलकुल प्राकृतिक आपदा युद्ध आर्थिक समस्य प्रशासनिक कमजोरी बहुत रास सभ्यता सबक पतनक कारण बनल
कहलहि हम पढ़लहुँ जे किछु सभ सभ्यतासभ हजारो वर्ष धर टिकि रहल
हँ मजबूत संस्कृति य सङ्गठित समाज हुनका दीर्घ काल धीरी जीवित राखल
सर्च कहू तऽ आधुनिक दुनिआँ बहुत हद तक प्राचीन सभ्यतासभक विरासतपर आधारित अछि
बिलकुल शिक्षा कानून विज्ञान वास्तुकला आ शासन व्यवस्था पर हुनकर प्रभाव स्पष्ट देखल जा सकैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे सभ्यता सभक अध्ययन युवा पीढ़ी लेल बहुत उपयोगी अछिन
हँ एहिया संस्कृति आ मानव विकासक यात्रा के ब बेहतर ढंग से बुझायल जा सक
सही कहलाए विश्वासक वि विभिन्न सभ्यता सब मानव बुद्धिमत्ता संगगठन क्षमता संस्कृति स्मृति वैज्ञानिक सोच आर्थिक विकास आ सामाजिक प्रगति एहन महान उदाहरण अछि छी जाहिसँ आधुनिक मानव समाज नीव तैयार भेल आ जा ही से आइयो पूरा विश्व प्रेरणा प्राप्त करैत अछि
बिलकुल कलियम प्राचीन सभ्यता सक व्यापार व्यवस्था पर पड़ रहल छल आ बुझलियो जे व्यापार हुनकर विकासक मुख्य आधार छल
बिलकुल व्यापक माध्यम से विभिन्न सभ्यता सभ एक दोसर वस्तु ज्ञान आ संस्कृति साझा करैत छल
सच कहू तऽ सिन्धु गी सभ्यताक के व्यापार बहुत विकसित मानल जाइत छी
हँ पुरातात्वविक सबके प्रमाण भेटल अछि जे सिन्धु घाटी व्यापार दूर दूरक क्षेत्र सभसँ होइत छल
हमरा लगैत अछि जे मिश्र सभ्यता कृषि क्षेत्र मे बहुत मजबूत छल
बिलकुल नील नदी के वार्षिकिक बड़ी उपजाउ माटि छोड़ैत छल जाहिसँ कृषि समृद्धि होइत छल
कल्हि हम पहिले छी मैसपरमेया सभ्यतामे पहिल लिखित कानून विकसित भेल
हाँ परसे दे हम रबी सन्हिता प्रारम्भिक कानून व्यवस्था सभ मे से एक मानल जाइत अछि
सच कहू तऽ सभ्यता सब केवल भवन असहरक कारण महान नहि बनैते अछि
बिलकुल बिल्कुल हुनकर ज्ञान मूल्य संस्कृति आ सामाजिक व्यवस्था सेहो बहुत महत्व पूर्ण होइत अछि
हमरा लगैत छै जे यूनानी सभ्यतामे शिक्षा पर विशेष ध्यान देल जाएत अछि
हँ यूनानी विद्वान सभ दर्शन गणित चिकित्सा आ राजनीतिपर गहन अध्ययन करैत छलाह
कालहि हम देखलियै जे रोमन सभ्यता मे प्रशासनिक व्यवस्था बहौत मजबूत छल बहौत
बिलकुल बिलकुल रोमन साम्राज्य विशाल क्षेत्रमे प्रभावी ढंग से सञ्चालित करबाक क्षमता रखैत छल।
सच कहू त प्राचीन चीन सभ्यता बहुत आत्मनिर्भरशील
हँ ओतहि कृषि उद्योग आ तकनीकी विकास एक संग आगाँ बढ़ि रहल छल।
हमरा लगैत छै जे सभ्यता सबक कला हुनकर समाजक दर्पण होइत के छै
बिलकुल चित्रकला मूर्ति कला आ वस्तु कला से सभ्यतााक सोच आज वर्षा एक जानकारी भटैत अछि
काल्हि हम पढ़लियौ जे बहुत रास सभ्यता धार्मिक विश्वास से प्रभावित छल
हाँ धर्म आ आस्था समाज समाजक नियम संस्कृति आ जीवन शैलीमे के प्रभावित करैत छल
सच कह तऽ सभ्यता सबक इतिहास बहुत प्रेरणादायक अछि
बिलकुल ओ देखबैत अछि जे मानव कठिन परिस्थिति मे सेहो विकास आ नवचार सकैत अछि
हमरा विश्वास छै जे सभ्यता सभक अध्ययन से हम वर्तमान समाज के बेहतर बना सकै छी
हाँ अतीत सफलता आ गलती दोनो से सीखी भविष्य अधिक बेहतर बनाओल जा सकैत अछि
सही कलियए वि विश्वक विभिन्न सभ्यता सब मानव संघर्ष परिश्रम ज्ञान संस्कृति विज्ञान व्यापार प्रशासन आ सामाजिक विकासक एहन अमूल्य धरहति जाहि से आधुनिक विश्वक निर्माण भेल ज जीं से मानव निरंतरता प्रेरणा आ शिक्षा प्राप्त करै छथिति
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे सभ्यतास सभक विकास मानव इतिहासक सभसँ महत्वपूर्ण उपलब्धि सभमे सँ एक अछि।
बिल्कुल, एखन मनुष सेहो घूमैत जीव। जीवन छोड़ि कऽ स्थायी बस्ती बसाबऽ लागल। तखन सभ्यताक वास्तविक शुरुआत भेल।
सच कहऽ तऽ कृषिसँ व्यतिरिक्त। विकासक सभसँ पैघ आधार मानल जाइत अछि।
हँ, कृषिके कारण लोक एक स्थानपर बसल। लागल आ गाँव तथा शहरक निर्माण शुरू भेल।
हमरा लगैत अछि जे सभ्यतासभक उदय भेल। दीन नदीसभक किनार अधिक भेल।
बिल्कुल, नदीसभ जल, उपजाऊ माटी आ परिवहनक। सुविधा प्रदान करैत छै।
काल्हि हम पढ़लहुँ जे सिन्धु घाटी सभ्यतामे नगर-योजना बहुत उन्नत छल।
हँ, ओतऽ सड़कसभ सीधा आ व्यवस्थित, आ नाली व्यवस्था अत्यन्त विकसित छल।
सच कहू तऽ मिश्र सेहो अपन धार्मिक विश्वास लेल। सेहो प्रसिद्ध अछि।
बिल्कूल मिश्र भाषि मृत्यु उपरांत जीवन मे विश्वास करैत छल जाहि कारण मम्मी बनाओल जाइत छल।
हमरा लगत अछि जे।